हेलो।
हेलो। हेलो।
हँ।
गोर लागै छै?
खूब, खुश रहू, सोहागवती रहू। सभ करै छै।
कि करब एखने। ओ सभ काज धाज भऽ गेला तलहु कनि बैसलहुँ तऽ कखनोहुँ कनि हमसभ बतियाइ।
अच्छा, खाना पीना भ गेलै।
हँ, खाना नहि भेलै है, कहलियै है, जाइ छै खाना निकालि देबह तऽ कहलथिन नहि। पहिने एखन ई दू चारि पाँच कल बतिया लिअ तखन
हँ, हँ, तऽ कतेके आबे एक कॉलमे कते होइया
एक कलमे सए रुपैआ हमरा आत अस्सी रुपैआ अहाँके जायत
हँ।
हँ।
हँ।
अहाँके टास्क नहि भेटल है, एखन से।
नहि कहाँ भेटैलए।
अच्छा तऽ आबि जायत हमरो सभके बहुते दिनके बाद आयल।
हँ, हँ।
ह, आब जता बोहिलेने हम बात करे छै न
अहाँ, अहाँ, बात करबै त हमरोमे एतै पैसा
हँ, हँ।
ओ, जे एकाउंट जुड़ल हेतै या नम्बर परमे।
मोबाइल पर आबैत छै।
अच्छा, मोबाइले नंबर से जे बात भेल ओ
हँ हँ ओही पर आबै छि
ह
हू की निक्की सब के की हाल चाल अइ
सभके बढ़िया अइ निक्की स्वेता पुन्नु सब ठीक अइ
हँ बम्बई में तऽ सुनै छियै बड़ बारिश तारिश होइत छै
हँ दू दिनसँ रुकल छै पुणे ह हँ पुणे मे भी खूब छै ह दु दिन से रुकल छलै कहल जे दु दिन रुकल अइ एखन अपने सब दिश होइय एखनो लागलै खूब मेघ
हँ मेघ तऽ एम्हरो लागल अइ लेकिन खुल कऽ न ब बरैस रहल अइ
बाप रे एत तऽ परसू रातिसँ लऽ कऽ कइल भैर दिन तऽ भेबे कैल
सु राति मे एहन बारिश भेल जे सब घर एकदम बुझााय छले पय पच पचपत्तरे तोड़े तोड़ पानी के सो आबे छै
हँ हँ
हँ मोन अथी भऽ गेल छलै तऽ पचर पचर करे छले पूरा बासचर भऽ गेल छलै
अच्छा पाछा वला म पानी कैम रहल हैत
हँ न आ ओहु कात हिनकर घर जे बनलन है
केकर
सबासवाली चाची के तऽ ओहो तऽ कनिक छोड़ि देलखिन ने तऽ पानी तऽ नीचे अबै छै
हँ त की फायदा भेलन एतनी छोड़ क
हँ ओहो पूरा ई घर त अ सबसे बेसी माला वाला कनि छलैक ठीक गुड़ियो वला मे ओते न एलै आब गुड़िया वला मे आब पानी जमा भेलैए
हँ रौद जे खूब हेतै तहन भऽ जेतै एकदम
अच्छ
पच पच पर
आ पच पच में तऽ मोन छिनाइत रहै छै न
हँ तऽ कए बेर पोछा लगले तहन फेर ओ गोवरनिया आयल रहै ओकरा फेर फिनाइल लऽ कऽ कहली पूरा बढ़िआँसँ क दिय
अच्छ काज करयवाली न आबैया से
न कहाँ आबैया अपने दुनू माँ बर्तन धोय छै त हम इमहरका काज सबरा केलौ
ह काजो कोनो कम रहे छै असगरे थोड़ी केकरो स हेवै वाला छै
हँ आ बर्तन तऽ माँ के अपन मोन लागे छने तऽ फटाफट ओ धोते रहे छथिन वाली रहत दुइयो गो देखती सिंक मे फटाफट धोअ लगै छथिन
अच्छ जाय दियौ नीक बात छै अपन हाथ पैर चालू रहतै एनामे
हँ बर्तन हँ बर्तन धो मे तऽ हुनका एकदम खूब मोन लगै छै ह
अखन निक्की सब न आयत
न एखन न आयत निक्कीक सभ आयत अहाँके आब छैठ मे आयत
अच्छ तीनो भाय बहिन न
हँ तीनू भााय बहिन आयत आठ दस दिन ल भेर जाइत
अच्छ अच्छ हँ तऽ इहो ठीके हैत तऽ एहि बेेर की विचार छै हेतै क महादेव के पूजा पाठ साल भर बला जन्म दिन
ओहि दिना एखन तऽ आब ओहिमे ओ हुनको सभके कहल जेतन ने आब जे होइ होबाक तऽ चाही पूजा पाठ तऽ हेबे करतै
हँ हँ
हँ आब जे होइ
अच्छा
के बाबूजी के मोन कते दिनसँ छेन अष्टजाम लए तऽआब देखियौ एहिमे होइ छै की की
तब एक बेेर करबा लिय अष्टजाम जहन मोन छैन त मोन पूरा भ जायके चाही
हँ हँ हँ उएह सब हेतै हैं धियापुता सब कैसे तो एहेन टाइम मे आबे छी घर खाली इंगेजे इंगेजे खाली पूजा पाठ
हँ तऽ ओ ई हमरो बच्चा सब बाजे छै जे कहियो अबे छी तऽ हमसब शान्त सँ नहि रहै छी आ नहि कतौ शान्त सँ जाइ छी तऽ रहि पबै छिये
हँ सही बात उएह कहै छलियै जे ए एहन टाइम मे आबे छी नइ नीक खाना खाय छी सब दिन तोरा सब के उपासे रहै छौ हँ हँ हम कहलिये तोर सबके प्लानिंगे सैह रहे छौ पूजे टाइम मे तो पूजा टाइम मे तऽ हेबे कर
हेबे करते हँ पूजा टाइम मे दिवालीक केय धन सँ उ ओहिके बाद छठिके भऽ गेल तऽ ओहिमे चारि पाँच दिन ओहिमे लोक रहल एकादशी भऽ भऽ गेल अक्षर नवमी भऽ गेल
छै आछैन ओहिकेँ बाद टिकट एकादशी के प्रात टिकट रहे छै सबके
तऽ कहाँ सँ हैत
कहैत हेतैओह बैसहो के मौका नहि होय जे कनि बात तो करऽ सब आदमी बैस कऽ
हँ हँ बात तऽ सहीमे
हमहुँ सब एते थाइक जाइ छी सब आदमी खाने पीना मे लागल रहल भरि दिन खाना नाास्ता चाय बस
मेन छै पूरा परिवार जुट गेलासँ सबके मन लागि सब रंग के काज भेल बात भेल खाना भेल आदमी बैस के बतियात केकरा सँ
हँ आ तीनू आदमी ओहि मे रहलहु जा आब राति मं एकदम अथी भेल तऽ पैर थाक के चूर रहे छै तब होय छै सुतये रहे की
सुइत रहै छै काइल बोआ आहाँ सब इएह स्वागत बहुत बड़का होइया जे हमस दौड़ बड़हा क क कऽ नीक नीक नास्ता नीक जकाँ चाय भोजन दै छी इएहे सबसँ उहे बड़का प्यार य अहाँ सबके
हँ
दस दिन के हमर समके इहे यह आहाँ सबके
हँ हँ उएह करलियै
हँ सबसे बड़का एन्जॉय तऽ वैद छै न
हँ
हूँ आर सब
आर सब बढ़िया ठीक अइ बाबूजी रामायण पढ़ैत छथि
हुँ
आहाँ
अहाँ सब ओहिठन छी बैस क सुनाइ
नहि हम अपन घर मे छी हम अथी एकासी दिन कऽ खाली अथी भागवत पुराण पढ़ै छै
अच्छा पूरा सम्पूर्ण
नहि ओकर तऽ अध्याय एते बड़का बड़का छै जे एक दू अध्याय के पढ़ै छियै
हँ तऽ ठीक अइ नीक अइ ने
हँ कहियो खुलल नहि छलैए ने पूजे घरमे छलैए आ पता नहि की भेलै फुरेले एक दिन कहियास करै छियै हम तब बैशाख वला छी से एकदसी से हँ छी एक छी
करै छी आह तऽ कऽ लेलहु छुपे छुपे कहितहु जे हँ ई सोहव आहु
नहि कहलौ आहाँ करलियै हमरा अथी सुगर भऽ गेले तऽ आब ओहिमे ओते थोड़े
के लेल हम ओपासथोड़ी छोड़ि देब जा उठा ठानि लेने छी तऽ तऽ करबे करब ने
ह से तऽ छै
आ
हमरो प्लान नहि रहे माओ के नहि कहलियै ने माँ कहै छलखिन खाउ ने खाउ ने
हँ
हँ ओै ठीक छै खेबै नहि खेबै ने फेर कहलियै माँ अखार क दुनू करै छै लोक त हँ त कऽ लै छी उपास
अच्छा तऽ हमरा बारहो एक बजे तक कहितहुँ तऽ हम सहिए जैतहु
ओ तऽ आथी ब परसू बिना प्याज लहसुन के खेने रहियै से
अच्छा
हू ओहिला‌नहि कहलौ
ओ नहि परसू तऽ हम खा लेने रहियै एहिमे हम खा लैत छियै
हँ तामे खायइ हमरा तऽ ने आब एहने कहियो काल के मोन भेल तहन बना कऽ खलहुँ ने एना तऽ सब दिन वएह अथिये वाला बनै छै हँ जेठ बला छ ट गेल जेठ वालला में की केलिये साँझ के नाास्ता में प्याज काट के खा ले
अच्छा
उएह सबस हँ उएह सबस बढ़िया रहे अथी के पुरुषोत्तम मास के बाद बोला
हँ हँ ई छब्बीस तारीख पच्चीस छब्बीस बला
ई वाल्ला तऽ केने केनेहे छलियै ओहिस पहिला अन्हरिया जे छले
हँ
हँ ओ हँ ओ लोक करै छै ओहिमे खुआ गेल ओहिके बाद परात भेने एते अफसोस आबैत रहए से की कहू
हँ तऽ सहीमे आब सोच अबैत हैत आ जनैत छियै जे चीज करऽ लागब ने तऽ दिमाग तहन हैत कि जे हम आब इएह चीज करी
हँ
वहाँ पूजा पूजा पाठके
हँ पूजा पाठ आ अथी जे पढ़लास स ने एकदम शान्त मन अहाके कछु के इच्छे नहि हयैत अथी भागवत जे पर हँ हँ भागवत फ ई भागवत गीता नहि पढ़ी
तऽ श्रीमद् भागवत
हँ बड़का पुरान जे छै से जे कथा होइए
अच्छा शिव शिव महापुराण
नहि भागवत पुुराण कथा सब नहि अथी सब करै छथि से सब
अच्छा
आ ह ओ पढ़ छै अहाँके ओ पढ़ला से तऽ किछो के हमे ने भगान मे बुझाइ छै जे ह एगो मोन मे होइ छै ने ई भऽ जता ओ भऽ जता ओ सब किछो नहि दिमाग मे आयत एकदम शान्त मन
अच्छा ओ ओ एक एक दिन खाली एकादशी एक एकादशी पढ़ै छी
हँ ओहि दिन कनी नियम रहै छै भूखलो पेट रहै छै
अच्छा
ह त मन इमहर उमहर अथी नहि भेल ओहि दुआरे ओहि दिनके पढ़ै छियै एमहर
नहा नहा सुना लेलहुँ तऽ ओ बैस कऽ पढ़लहुँ ने
ह हँ पूजा पाठ कऽ कऽ सबके खाना पना खुआ करऽ निश्चिन् भऽ कऽ
हँ
तहन ओहि बेरमे अपन दू अढ़ाई बजेसँ जाय जाय अध्याय पढ़ऽ के मोन
कोनो नियम नहि छै सम्पूर्ण अहाँके जायगो अध्या मोने ने
हँ ह सम्पूर्ण तऽ कए महीना लागि जाइ छै कोन पढ़ल होय छै एते मोट किताब छै अठारह अध्याय छै
माँगबैर तहन ठाकुर के कहबनि एगो आनि दिय मोटका अक्षर बला लेकिन
हँ
कियैक तऽ हमर सबके आँखि त हमर कमजोर भऽ गेल मेही अक्षर नहि बुझाइए यैह
हँ तऽ चश्मा लक
हँ तऽ चश्मे लऽ कऽ कहबनि कहबनि आनि देथिन
अच्छा मग ह बढ़िया है आ ओहि दिन लोक लहसुन प्याज एक दिन पहिलेहे नहि खेलक एकादशीके
हँ हँ
हँ हँ ओहि दुआरे अपन पर लै छियै गोविन्द जी के ई कहि देलखिन सबके कहक ने चाही जे हम ई पढ़े छी पढ़े ई दुआरे नहि कहने सुन अपन न काल् बाज देबै त त कहै छी तऽ तऽ गोविन्द जी सुनलखिन ओ पंडीजी कह छथिन बाप ककरो ककरो ई बाग होइ छै जे भागवत खोलि कऽ अहाँके घरमे पड़ल रहि जायत लेकिन लेकिन छुबैए लोक नहि
हँ आ ई भगवाने के कोनो एहन अथी रहै छै जे लोक पढ़लक हेलो